हेलो नमस्कार
आर बतैऽ छी न समाचार सब नीक छैय
सब नीक छैय।
और बतैयो खाना पीना होगेलै से
अहाँके बताई न छैय
हँ हम भी खालै छी की खेलियै ए अहाँके
हम तो खाइ छी अंडा रोटी सब्जी अहाँके बतै छी का का खाइ छी
आम खेलियै जे रोटी सब्जी दूध यही सभ खेलियै छैय और बतै छैय ने मौसम कैसे छिय अहाँके
मौसम तो थोड़ा खराब बहुत खराब
ओ इधर भी मौसम लगै छैय कि बारिश होने वाली छैय।
हँ हवा हवा बहि रहै छैय।
ओ चलि इधर भी लग रहै कि बारिश होने बाली छैय।
हँ इधर भी लगै छैय अहाँके बताइए न कौन कौन सा पेड़ पोधे रोपे छी
लगााय छैय पौधे लगााय छैय हम प अनेक तरह के पौधे लगय छियै। आम लीची कटहल कभी लगाइ छियै और ई सहजन के लगई छियै। कदम के लगाइ छियै अमरूद के लगााइ छियै तूत के लगाय छियै केले के लगाई छियै ओ के छी गुलर के छी हर चीज के पेड़ पौधे लगई छी हम आंह के लगई छियै
इधर भी लगाइ छी आमके लगाइ छी कटहलके लगाइ छी और
चलिये छी ओऔर बतै छी ने खाजा खजूर खाइ छियै
अहाँके तो खाजा खाय ली अभी खाइ
अहाँके आवाज कट कट के अबै छैय।
हू हँ हँ बोली
व आवाज कटकट क आबै छैय अहाँके
अहाँ पे है ने काॉल आबै छी थोड़ा इसीलिए कट कट जाइ छैय
हँ आओर छी मोटरसाइकिल चला लेै छी अहाँके
मोटरसाइकिल चला लेबै छियै। अहाँके बताै छी चलाइ छी
हम भी चला लियै छिय अच्छे से ओर बतै छै ने अहाँके कहीँ घूमने चलबै
हँ अहाँ छियै ने कही चला जाय घुमने हँ
हँ चलै छिय अहाँके चलबै छैय अहाँके चलबै तऽ हमे चलबै
अहाँ से कहाँ चलै
चल चलै छियै ई सुनीर घुमै छैय
मतलब बस चलबै लेकिन कभी बता दियौ कॉल करके छियै तो चले चलेंगे ठीक छैय
ह और बतै छी ने अहाँके टी वी देखै छियै
इधर त टीवी अहाँके का बोलै छैय न फुट
ओ अहाँके टी वी
अहाँके
अहाँके पहिले पहिले देखै छियै टी वी
आओर बताै छैय ने खाना आओर बतै छी खाना उना बना लै छी अहाँकी
खाना उाना तऽ आम त करी आइ छी लेकिन की बोले न आ रोटी बना लेब सब्जी आओर चिकन बनाबै छी मछली बना लय छी ईसभ बना लेबै छी हम
ओ चली छी अहाँके हम भी बना लय छियै
की की बनाय छैय
चावल दाल सब्जी हर तरहके सब्जी बना लै छी मीट मछली भी बना लेै छी अण्डा भी बना लै छी ऑमलेट
अहाँके तऽ बहुत अच्छा अच्छा चीज बनाबै छियै
हँ आओर बतै छैय न नदी नहाय छीयय गर्मीे के मौसममे
नहााय छी उतना मतलब तैरे न आबयबै छी न इसीलिए जादा गरे इधर नहि जाते छी ऊपर ऊपर से नहा के बाहर आ जाइ छी
चलइ छी आओर बतै छै ने अहाँके पहिले टी वी बहुत देखै छिय साँझ से बहुत टी वी देखै छी अहाँके
हाँ बहुत देखै छी का उ मोटू पोटू उतरै छी ने आओर देखा छिय बन्द कर दिये
ह अर बत छै ने अहाँके आवाज कट कट के अबइ छैय कही कही आराम से बैठ के बतियाई छैय आवाज कट कट के अबै छैय यहाँके हेलो अहाँके आवाज कट कटके अबैय य
आबै छी लेट ना च